हँ हेलो हेलो
हँ हँ की हालचाल
बढ़िआ बढ़िआं अपन
एक नमबर एक नम्बर
की केना कतऽ
कतौ
भोजनक विन्यास में नै
भोजनल जा गर्मी गर्मी छु छुट्टी मे आओर एहिस बेसी की भऽ सकैत छै
नई नई से तऽ छाईहे की की विन्यास आइ छलै
बहुत रास जे छै से आइटम एखन अनलहुँ हेँ हू जेना अहाँके अ ह पटुआ के साग जे छै से सेहो हूँ आइ जे छै से कहलियै जे हूँ अरिकंचन अरिकंचन भेल रहाए दिनमे
तिलकोर आ पातक नहि कोनो व्यवस्था तरुआ ओकर जे
एकदम अबियौ ने जहिय जखन
नहि ओकर जे नहि ई विन्यास तऽ सुन्दर एकटा बगलमे देखलियै हे कि नमस्तेटा अथीके टाइपके खुजल है नीक आयोजन करैए ने बनबैए भोजन हेलो
हूँ
आँय नमस्तेमे कहियौ भोजनमे नीक छी ने हाँ आ मिथिला हाटमे मे-म मिथिला हाट जाब ओतऽ मिथ - मिथिला हाटमे जे मिथिलाके रसोइ रसोई घर छै भनसाघर कऽ कऽ छै भनसाघर
भंसा-
हूँ हूँ हूँ ओहिमे विभि-विभिन्न प्रकारके देखै छियै हाँ मिथिलाञ्चलके मड़ुआ रोटी तऽ ईसभ जे रंग- बिरंगके
हेलो